हँ, गोर लागै छै माँ।
खुश, सुहागवती, पुत्रवती, धनवती रहू, जुड़ायल रहू छी बढ़िआँ।?
हँ, हम ठीक छी। अहाँ सभ ठीक छी?
हँ, हमहूँ ठीक छी। बढ़िआँ छी, कीसभ करैत छी?
किछु नहि, अखन आब चाय पान भऽ रहल छै।
अच्छा, बनेलहुँ चाय?
हँ हँ, अखने चाय बनेलो छै, तुरन्ते राखल छै। हँ, हम सासू माँ दुनू गोटे पीब रहल छी। आ अहाँके नहि भेल चाय पान अखन?
नहि, हमरा बौआ एखन नहि भेलए। एखन खाने कनी काल पहिने खेलहुँ हेँ।
एते देरसे बड़ा अबेरके खाइ छी।
हँ, अबेर तऽ भऽ जाइ छै, ईसभ लेट एलखिन ने तऽ लेट खेलियै। खाना आब हेतै, चारि चारि बजे तक चाय पानि हेतै हमरसभके
अच्छा, कहलऊ कनि छिप। फुर्सतमे बैसल, तऽ कनि देखै छिअन फोन कऽ
हँ, नीक बात, खुशीके बात। फोन कयेलहुँ ताहि लेल। आ सभगोटा बढ़िआँ छी।
हँ, सबगोटा बढ़िआँ छी, अहाँ सब ठीक छी, सभगोटा।
हँ, ठीक छी, हमहूसभ ठीक छी।
तऽ घुमैतुमै ने गेलहुँ हैं।
नय गेलहुँ हेँ बौआ, घूमय लेल एखन कहाँ कतहु गेलहुँ हेँ, तेहन मौसम अछि जे की कत जायब।
हँ, से तऽ छैहे, सोचलहुँ भोरसँ। मेघ लागल अछि तऽ पानि हेतै, लेकिन पानि तऽ भेल नहि।
रौदा ऊइग गेल?
रौदा ऊगी गेलै अखन तऽ रौदा ई छै बाहरमे।
हँ, तऽ उएह छै, मौसमके किछु कहल नहि जाइ छै ने, मौसममे तऽ सएह होइ छै। जे कखन की होइ छै, कोनो ठीक नहि छै। ताहि दुआरे एखन घूमय फिरय लेल कतहु नहि गेलहुँ हेँ।
की सभ बनेलहुँ खाना मे?
खाना मे हम बनौलहुँ हेँ दालि भात। तऽ आलू परोरके सब्जी, पियाजके कचरी। इएह सब बनेलहुँ हँ बौआ, हँ इएह सब बनेलहुँ हँ।
कचरी बड़ नीक होइया, अहाँके हाथके केना बनबैत छियै?
उएह पियाजके काटि लेलहुँ महीसँ आ ओकरा। की केलहुँ मौसरीके दायिल के फूलऽ लए धऽ देलहुँ ओकरा सिलौ टपर पीस लेलौं आब फेर ओकरा सानिकऽ मिरचाइ नम नून हरद ईसब धऽ कऽ आ तहन साईन कऽ बनेलहुँ तऽ बड़ नीक बनै छै
हँ गाँवो घरमे दुर्गा पूजा के मेला लगै छै तऽ उएह चौप कचरी बम ई सब कते नीक लगे छै खाय मे
हँ ओ तऽ बड्ड नीक बनैत छै गाँ घरके तऽ बाते किछु अलग छै
सएह तऽ कहलहुँ जे ओहिमे दुर्गा पूजा मे लोग मेला ठेला इएह सब लेल तऽ घूमैये
तैयो बौआ घरक चीज के घरमे बनबियौ से आओ बजारके चीज खइयौ से टेस्टो मे अलग अथी भऽ जाय छै चेंज भऽ जाय छै कहै छै लोग बजार के चीज के बड़ सुवाद होय छै घरक चीज के ने स्वाद होय छै छै
हँ कोनो कोनोमे तऽ छैहे भाय घर के हाथ के आर बाहर के हाथ के तऽ भैे जाय छै
तऽ उएहसभ भऽ जाइ छै लेकिन खायके चाही घरमे बना कऽ बाहरसँ नि घरमे सभचीज अपन बनाउ खाउ उएह नीक होइ छै बाजारक खाना खराबी करै छै आब कियकि आब केओ निरोइग नय य सभके किछ न किछ किछ न किछ तऽ तबियते खराब रहै छै
छैहे की
हँ तऽ ताहि दुआरे घरेके बनाउ आ घरेके खाउ तखन लोक तैओ सेहत ठीक रहत आ नहि तऽ एना किछु ने किछु किछु ने किछु होइते रहैत छै
कहलहुँ हें माँ केना करैलाके बरुआके सब्जी बनबैत छै कनि हमरो बताउ तऽ
करैलाके सब्जी अहाँ नहि अहाँके नहि अबय बनबा
बनबय तऽ अबैया लेकिन तैयो एगो स्वादके भऽ जाइत छै ने अहाँके हाथक बाद के अलग भऽ जाइ छै अमर अलग भऽ जाइ छै
करैलाके तऽ ओहिना बौआ बनबै छै करैलाके उसनि देलहुँ आ सभ रंगके मसाला जे छै से ओकरा तैयार कऽ कऽ आ ओकरा तर कऽ बनेलहुँ तर कऽ रसोमे डालि देलहुँ तर कऽ सूख सूखो राखि लेलहुं कते के सूखा नीक लगै छै कतेकके रसमे नीक लगैत छै
हँ हँ हम सब तऽ हमर सभके घरमे तऽ सभगोटाके नीक लगैत छनि तरलेवला बेसनमे तैर कऽ लेकिन एनाते ने बेसन मे तैर लेल मसाला भैरि
हँ हँ हँ हँ हमहूँ सब बौआ बेसने मे तैर के बनवे छियै कते पिठार मे जे बनय छै ने तो तिराइत रहे छै
हँ हँ बेसने मे नीक लगै छै
बेसनमे जे बनबै छै ने तऽ नीक लगैत छै सभके बौआ अपन पसन्द जकरा जाहिमे नीक लगैत छै ओहीमे बनेलक तऽ हमहूँ बेसनेमे बनबैत छियै हिनका नीक लगैत छनि जे बेसनेवला रसोमे दियौ तर कऽ आ सूखो तऽ सूखा रोटीमे खेलत आओर ई रस वला बनेलहुँं तब भात ने खेलैत तऽ से होइ छै सभके अपन अपन स्वादके चेंज होइ छै
सएह सभ
छी बौआ गाँवमे छी कि बाहर छी
हम तऽ अखन बाहर छी
अच्छा, बाहर छी, गाँव नहि जाइ छी अहाँ?
हँ हँ, जाइ छी। अखन आब जायब, दुर्गापूजामे सोचने छी जाय लेल।
अच्छा
हँ
सासु माँ सब रहै छथि बढ़िआँसँ, सासुके तबियत ठीक रहै छियै?
हँ हँ, सभगोटा ठीक रहैत छथि, सासू माँके तऽ हर तीन महीना पर लऽ कऽ जाय पड़ै छै ने डॉक्टर लगमे, रूटीन चेकअप लेल। होइ छनि हुनकर आ ससुरोके होइ छनि, बाबूजीके सेहो होइ छनि।
की होइत छनि?
हुनको हार्टमे ऑपरेशन भेल छनि ने?
ओ हो ओ।
हँ, हुनका अथी भेल रहनि तऽ उएहके ऑपरेशन भेल छनि। आर की कहै छै, बहुते दिक्कत छनि हुनका, दवाई सब चीजके चलै छनि आब। तऽ जाबत तक जीथिन, ताबत तक दवाई चलतै।
चलू, कोनो नहि छै, भगवानक दया सँ सभटा नीके हेतै। सभटा बढ़िआँ तऽ हँ। काल्हिके तऽ बूढ़ छथि कि जवान छथि एखन?
नहि, ओतेक एज नहि छनि अखन, उएह हेतिन अड़तालीस। पचास पचास तकके हथिन।
अच्छा, हँ तऽ आ दु देखू, बीमारी कहि कऽ नहि अबै छै, जन्मैते लोकके दुख बीमारी भऽ जाइत छै, तऽ की? करऽ सकैत छी, उएहामे सभटा देखय पड़ैत छै।
हँ, आ।
तऽ उएह सभ छै तऽ बौआ, रहै बढ़िआँ सँ आब।
हँ, बौआ ठीक छै, तखन अपन दाइके साथे खेलैत छै। खाली टा बौआके की आदत छनि? कोनो सामान स्थिर नहि रहय दैत छथिन, जे घरमे भेटलनि। उठा कऽ सीधा नीचामे फेकि दै छथिन। एखन, हाँ। कोनो डाइपरवाला पन्नी देखलखिन तऽ सभटा डाइपर नीचामे निकालि कऽ फेकि देलखिन। एखन ओ पलंग पर, हम हुनकर खिलौना सभ रखने छलियनि से, सभटा खिलौनाके पलंग पर फेकि कऽ। छिरीएनै छथिन।
ओकर काजे बौआ अखन हुनकर काजे सभ उएह छनि।
उएह तऽ बिस्कुट देलियनि एखन खाय लेल। तऽ एगो के खा कऽ ने, एकोटा नहि खेलखिन, सभटाके तोड़ि तोड़ि कऽ छीटि कऽ राख देने छथिन नीचा मे।
अच्छा, से बाल बात हँ तऽ बच्चाके। तऽ की करबै, बच्चा तऽ सएह होइते छै, एनाहिते बदमाशी करैत हैत बच्चा। बौआके मूड़न तऽ नहि भेल एखन?
नहि, एखन तऽ ओ साले भरिकऽ भेलखिन हे, हमर सभमे उएह तेसरे होइत छै मूड़न।
अच्छा, एतय सालके छथि अखन?
हँ, एखन तऽ एक साल पूरे केलनि हे। हमरो सभके सासुरमे तेसरे साल होइ छै ने मूड़न।
अच्छा।
हँ, आब तेसर साल चढ़तै, तखन हेतैन मूड़न।
अच्छा, सएह सभ ये ने
हँ हँ, सएह सभ यऽ। आ अहाँ बताउ? की सब छै? गाँवमे छी की बाहरमे छी?
हम तऽ बौआ, गाँवमे छी एखन।
गाँंव के वातावरण केहन यै माहौल केहन है गाँव के
गाँव के माहौल ठीके यए पहिले जेना तऽ बौआ आब नहिए यए जे पहिले रहैत छलैए सभ एक कनि बैसल उठल बतीएलक तऽ आब तऽ
नाम मे रहै छथिन ब्यास
हाँ तऽ आब पहिले जाना तऽ नहि अइ लेकिन तैयो जे पहिलका आदमी जे एखनो कए दूटा छै किएकि सब
तीन गाँव मे से ठीक रहै छथिन ठिक छथिन आ हुनकर दुनू बौआ एगो बौआ तऽ बाहर मे रहै छैन
हँ आ ओ दूटा छथिन जौआ बौआ भेल छनि हुनकर तऽ ओहो दुनू पढ़ै छथिन अखन तऽ वएह बारह तेरह साल के छथिन तऽ पढ़ै छथिन दुनू बौआ तऽ हमहुँ वएह दुनू गोटा रहैत छी दुनू दियादनी अपन बस आ आपस मे बैसलहु बतियेलहुँ आ नहि तऽ पहिले छलै जे चारि टा मौगीसभ ओहिठनि बैसू लेडीजसभ आ बतियाउ आब से नहि छै सभ बाहर पकड़ि लेलकै सभक बेटी पुतोहु तऽ साउसो ससुर के लऽ के चलि जाय छथिन तब वएह एक दूटा लोक गाँवमे तऽ सबगोटा बैसू तऽ के रहत तब दू गोटा छी दुनू दियादिनी आ साउस चलि गेलखिन साउस गुजरि गेलखिन ससुर जी छथिन हँ तऽ ससुर जी छथिन तऽ वएह हुनकर नास त्ता पानी चाय इएह सबमे
कते साल के रह कते साल के रहथिन दाइ
ओ उएह रहथिन पचहत्तरि सत्तरि पचहत्तरि सालके हेथिन मतलब नहि छलखिन मरयवला तऽ नहि छलखिन बौआ लेकिन चलि गेलखिन की कऽ सक
केना भऽ गेलै एना अचानक से कहियो सुनलियैनि तऽ नहिते तबियत तऽ हुनका खराब भऽ जाइत छलनि
हँ बड़की दियादनीके बड़की दिआदनी हमर छथिन ने हुनकर पोताके मूड़न रहनि ओहि मे सबगोटाे आएल छलखिन हेँ मूड़न भऽ गेलनि आइ ह एहिइ शुक्रके मूड़न भेल आ अगिला हफ्तामे जा कऽ सब जहन ग पहुँच गेल बाहर केकरो दू दिन भेल रहेन कि दो तीन दिन भेल रहनि गेला
हँ
ओहि मे राति मे खाना पीना बड्ड सुदर खेलखिन पिलखिन सुतऽ गेलखिन गरमी एहिवहिना जेना एखन गरमी अहि तहिना गरमी बुआ आ एतेक गर्मी रहै सुत तय लए गेलखिन आ खेलखिन केहन सुन्दर रोटी दालि सबजी सब चीज खेलखिन बेसी रोटिए खाइत छलखिन किएकि बिमार रहै छलखिन तैयो मतलब जेनाकि शूगर छलनि हेँ बी पी छलनि तऽ ई दुनूके दबाइ तऽ ओ खाइ छलखिन लेकिन तैयो ठीक
करै छनि न भात
हँ तऽ रोटिए बेसी खाइ छै खिन तऽ खेलखिन आ हम जे रहै बर्तन तर्तन से सब धो कऽ हमहुँ सुतऽ लए गेलहुँ आ ओहो सुतऽ ल गेलखिन बौआ गर्मी एहेन गर्मी रहे जो गर्मी मे सुत तऽ गेलखिन लेकिन पाँचे मिनटके बाद घर खोलिकऽ बाहर एलखिन तऽ हम कहलियै माँ की भेल किये बाहर एलियै तऽ कनियाँ बड्ड गरमी छै कनि एहिठाम बरण्डा रहै असूरा गाँव घरके रहै छियै ओहिपर पड़ऽ लगखिन पड़लखिन आ कहलखिन की जे कनि अथी लेटरिंग लागि गेल तऽ लेटरिंग गेलखिन लेटरिंगसँ आबि कऽ पड़लखिन बौआ
हँ
मतलब पड़लखिन से पड़ले रेह गेलखिन हमरा कहलखिन की कनी एक रती कनिया ए से दूध गरम को केऽ लेने याब से मोन केना दन करैया जेना लागैया कफ जैम गेल छाती मे हम दूध गरम करऽ लाग गेलियै आ दूध गरमे करैत रहियै इम्हर हुनकर प्राण छुत गेले दूध लऽ कऽ एलहु माँ माँ माँ माँ केलिये लेकिन ओ की जगथिन ओ तऽ चैल गेल रहथिन
बात
तहन की करब तहन सभके सभतरिसँ फोन केलहुँ सभ वह दू दिन तीन दिन गाला भेल रहैन फेर सब अपन अबय जाय गेलए तऽ जे भेलन उएह एक साल भेलैहेन है पहिले बरखियो भऽ गेलैन आब एक सालसँ ऊपर भऽ गेले
हँ हँ
उएह ससुरजी छथि तऽ अकेला छोड़यवला नहि छथिन तऽ उएह रहैत छी दुनू गोटा
हँ हँ
दुनू दीयादनी अपन रहलहुँ नाश्ता पानि चाय हुनकर जे भेलै टाइम टेबुल से देलहुँ तहिके बाद रहलो बस्तियलो तहन की कते जाबो क केकरो अंगना घर जाय वला समय बुआ ने ने छै
हँ
से तऽ आब सब बुझै छै उएहा सब ये आब हमहूँ चाय बनऐब ओहो अथी बा हँ बाबूजी छलखिन पड़ल सुतल छलकिन ह त कहलखिन की खोबै